हेलो
हँ हँ एक नम्बर ऐछ अपन हाल चाल कहियौ
अपन खूब बढ़िआँ गोबिन्द भाइ
यौ दिनचर्या पर की कही अहाँकेँ आइ काइल तऽ समय केँ से व्यस्ततम व्यस्तता भए गेल अछि भोरे उठे छी ब्रश केलैं नहेलैं समय रहल तऽ नै तऽ तुरंत भाग पड़ै यऽ भाग मऽ भाग जिंदगी भए गेल है
इएह जिन्दगी छै आइ काइल केँ नीक जकाँ पूरा पारिवारिक संरचना बनेने रखैके लेल ई सब बहुत जरूरी छै गोविन्द भााय आइया बिच मऽ याप कतला आओर खेनाइके जे छै सेहो बढ़िआँ जका व्यवस्था रहै सबठाम ओ ओतई जाइयोमे नीक लगै छै
देखे छलियनि बाबा सब कऽ भोरे उठे छले हुनकर सभके जे नित्य कर्म रहनि दिनचर्या रहनि से बड्ड बड़ा उत्कृष्ट बुझाइए आबक समयमे तऽ सम्भव नहि अछि हू हुनका देखै छलियनि जे भोरे उठलथि चाय बारी चारि बजे भोरमे नानाजीके देखै छलियनि जे चारि बजे भोरमे कोदारि लऽ कऽ जे छै से खेत तमय ल विदा भऽ गेलथि रिटायरमेंट कऽ बाद हँ आ खेती कऽ के दुख दू कट्ठा चारि कट्ठा नापप कऽ आबि जाइत छलखिन छओ बजे तक तकर बाद चाय पिलायथ तकर बाद जे छै से ग्रन्थके अपन अध्ययन मास्टर साहेब रहथिन तऽ किछ झुकाव रहनि शिक्षाके प्रति
हँ तकर बाद जे छै से बच्चा बुच्ची बहुत जे आसपासके रहै ओकरा सब छै से ज्ञानक जे छै से विकास केना होते पाछू हू हमरोसभके संस्कृत ओहिना याद अछि जे नाना जी बड्ड पढ़ेने छथि आ बड़ा नीक जकाँ ओहन टीचर ओहन शिक्षक आब भेटत कतऽ
ओहन शिक्षक भेटत कतऽ आ एहन विद्यार्थियो नहि भेटत भेटैत छै आ एहन विद्यार्थियओ नहि ओहन विद्यार्थथिओ नहि भेटत जे ओहि समयमे छलै हेँ अपनासभके लास्टे छलय ई पीढ़ी तकर बाद आब आधुनिक कता कऽ पढ़ाइ दिस झुकि गेलै आ नहि ओ पढ़ि पढ़ पौलके लोक नहि ई पढ़ि पौलकै
भय गेलै बहुत तरहक जे छै से आब आब ई बुझियो जे छओ बजे भोर मे उठे छी तऽ बुझाय यऽ जे बड्ड सवेर उठलो हँ हँ तऽ तखन जे छै से उठिकऽ अपन नित्य जे छै से क्रिया छै से सम्पूर्ण कऽ हँ गेलहुँ स्कुल स्कूल पर सात बजे पहुँचनाइ अति आवश्यक अछि अखन भोरका स्कूल अछि ओतय फेर पच्चीस तरहक जे छै से अपन शिक्षा शिक्षा व्यवस्थापर ध्यान दथि कखन साढ़े एगारह बारह बाजि जाइ छै किछ नहि पता चलैए जहन निकललहुँ ओतयसँ तेहन अयलहुँ घरपर हँ भोजनक बाद जे छै से कनि आरामो जरूरी छै शरीर के लेल
ओ तऽ अत्यन्त आवश्यक छै भ भोजन कऽ बाद भोजन कऽ बाद आधा एक घण्टा मैक्सिमम आराम कऽ ली तऽ ओ स्वास्थ्यके लेल स्वास्थ्य बहुत स्वास्थ्यकर छै ओ
बहुत ज्यदा जरूरी आ जरूरिो छै नहि करबै तऽ मोन जेना बुझाइत रहै छै बड़ा दुविधा वाला असमंजस्य वाला हिसाब किताब
जसबम पड़ल रहै छै
तऽ ओ चीज देखलाकऽ बाद फेर होइया जे नहि आब जे छै चारि बजे उठिक चाय जे छै से कड़क चाय एक बेेर भऽ जतै तऽ नीन्द जे छै से हटतै तकर बाद फेर साँझमे चूँकि गाममे रहै छी तऽ समाजके सेहो जे छै से के सामाजिक किछ जे छोट मोट एकटा कर्तव्य छै घुमनाइ फिरनाइ भेट घाट से सब भेलै हँ
रहैया सुतििकऽ उठलहुँ पहिल दिन दिन चरिया वएह रहल चारि गोटे सऽ हाल समाचार जााकऽ पुछलहु ठीक छी कि नहि आ की दिक्कत अछि
एक तऽ गमे
ह गामेमेा बचल छै
बाहरमे तऽ विचित्र व्यवस्था आब जे छै से भेल जा रहल छै लोक लोक टोकनिहार नहि छै हू गाममे मित्र नहि तऽ शत्रुएके नाते चार आदमीसँ गप तऽ हायत
हायत गप तऽ हायत किछ डेग चलब तऽ
चलब तऽ शारीरिक मानसिक आर्थिक हू से
ओकर ई छै जेकि नहि बच्चा गाममे भेटत नहि बूढ़े भेटत कनि मनि बूढ़े भेटत तऽ भेटत बच्चा आर जवान ई सब तऽ एकदम कमी भए गेल हऽ
आ से अपने टा नहि हम देखैत छियै जे गामोमे लोक अपन नित्य कर्म मऽ दिनचर्या में एतेक व्यस्त भए गेले हेऽ
हँ एक दोसर से कोनो मतलब नहि छै
जे बड़ा संकुचित विचार धाराकऽ जे छै
मानसिकते मानसिकते चेंज भऽ गेलैए आब पहिलका जे समय छलै एक दोसरमे हेल्प अबैत छलै हऽ से आब अहाँकऽ कुचिष्टा ईसभ खूब करत लोक लेकिन ताहि हेल्प कए कऽ कि आब जायत एको रतिके
सहायताके नामपर तऽ आब बड्ड अपन खासे अछि सएहटा आगू बढ़त नहि तहन जे छै से किछु नहि हँ अगर अगर अहाँ पाइवला छी तऽ चारि टा लोक भेटत
हँ
जेबी मऽ अगर गर्मी नहि रहल तखेन अहाँके जीवन
पाइवला छी तखन तऽ पाइएवला नहि ने टाइम देत ई ने छै दुनूटा दुनूटा अभिपूरक छैने
समय के साथ ई परवर्तनो जरूरी रहै आब लोकक लोक के बीच मे ओहि तरहक प्रेम छै ने तखन जदि बड्ड टाइम भेट जेतै
हँ रिटायर कऽ के कतेक आदमी गाम एयलथिऽ ओ बड़का जेल जका हरदवाली बना लेलै औ जी महाराज मरल रहब कोइ देखत नै ई नै बुझै छलखिन बड़का बड़का छहरदेवाली बना क आरामसँ सेपरेटली अपन पड़ल छी घरमे आ इहो इच्छा लोक आबे
आ दिनचर्यामे कखन परिवर्तन होइत छै जखन अहाँके भोज भात गामपर रहत
आ हँ हँ तखने टा
समाजमे रहत तखन तऽ अहाँ कोनो नै सात बजे कि आहाँ पाँचो बजे उठा त समीर मे जे स ओहिना स्फूर्ति रहत भरि दिन
ओहिना अस्फूर्ति रहत वाह
हँ
अति उत्तम गप कहलिय अपने अपने अति उत्तम आ ई विश्लेषण बहुत कम आदमी कऽ सकैए जे अपनासभ कऽ रहल छी छी एखन गप रू के
अनुभव थिक ई विश्लेषण की कहबै एकरा ई अनुभवो चूँकि एहि तरहक रहल हें तेकरे व्याख्यान क रहल छीय
ई अनुभव थिक
इएह
अनुभव थिक
तऽ सएहसभ छै मोटा मोटी अ दिनचर्याके बारेमे आब की कहब आब तऽ अर्थयुग संसार छै अर्थे हिसाब स अहाँ के दिनचर्या होइ छै हँ लोक लोक के पाछू पड़ल छै हँ सभ तरहे जे छै से मानसिक विकार उ विकृत आदमीसभ सेहो जे छै से समाजके ध्वस्त करय पाछू भिड़ल छथिन
हँ
हुनकरसभक भरि दिन इएह काज जे अहाँके केना डैमेज हैत ताहि पाछू ओ सब भिड़ल रहत
हँ हँ केना छ ती पहुँचत
हँ तऽ तै सब तरहक जे जे छै से आब एकर की करबै अहाँ कतेकके सुधारबै दोसर केँ सुधारे से बढ़िया
और क्षति पहुँचबैत पहुँचबैत ओ अहाँकेँ ओ एते दूर निकैल जाइ छैथ जेकि ओ क्षति केँ सुधाइर नहि सकैत छैथ
बड तरहक समस्या छै तहेन तऽ एकर निदानो जरूरी छै
आ आइ काइल माफियागिरी गाम मऽ सेहो बढ़ हुअ लागल ह माफियागिरी सेहो बड हु अ लागल है गामे गाम सभठाम पहुँच गेल छै ईसभ काज हेलो हेलो